नमस्कार
नमस्कार
बतय छी ने अहाँके की करहै छी
इहाँके तऽ सुतल छी अहाँके बताबै छी ने की की करै छी
हं खाना खायकें टहलय छियै
आर की की करै छी
फोन चलाबय छियै
बड़ा नीक नीक काम करै छी
अहाँके खाना खा लेली
हूं इहाँ के त' खाना खा लेली
की खेलियै अहाँके
इहे खयनि चिकन रोटी मटन रोटी और ए आलू के सब्जी भिंडी के सब्जी कोबी के सब्जी इहे सब खैले छी अहाँके ब तबै छी न की की खयली छी
औखने रोटी घी दूध आम भिंडीके सब्जी ईसभ खेलियै हं
बड़ा नीक नीक चीज खाइ छी
हँ ओर बतयै ने अहाँके मौसम कैसे छै
यहाँके तऽ बारिशके मौसम होइ छै
ह्म्म खराब मौसम छै ने
हँ बड़ी खराब छै मौसम हंस से भी ज्यादा खराब बुझाय छी अहांके बताबै छी कैसन मौसम छै
हँ यहाँ के भी मौसम नीके छय
नीक छी नीक रहय के चाहय छी चलै छी छत पे वहाँ पे कोइ सुतल नहि छै चलै छी बात उत करके आबै छी
चलै छीय छतमे के केहो कोनो कोनो सूतल ना छी क्या
हँ ना छी ओहि से थोड़ा नीक लागे छै चले छी
ह हँ चलै छी हमहु वही सुत लबै छी छते पर
हम बात उत क के चल आबै अो सो
बलै छी ने
हँ माता पिता यहाँके नीक छै यहाँके बताबै छी ने
तम
तऽरा दस सेकेंड रुकै छी
हेलो
खाना बना लेलि
हँ खाना तऽ हम बना लेबै छी अहाँके बताबै छी ने की बनाबै छी
हम तऽ बनाबै छी कोबी बना लेबै छी भिण्डी बना लेबै छी रोटी बना लेबे छी आ सब्जी बना लेबे छी ईसब बना लबे छी अणडा भात बना लेबे छी चिकेन बना लेबै छी मटन बना लबै छी आ बोले छि ना कि कि बनबे छि
भात दाल सब्जी
अहाँके तऽ बड़ा नीक नीक चीज बनाबै छी
हँ बताैछी ने बारिश भ रहली छै इधर कुछ दिन पहिले
हँ यहाँ तऽ बारिश होइ छी यहाँ के घर दू चार गो छी ने ओ सबके टीना ऊना उधिया के लेले चलि गेल छीयै
चलियै यहाँ तऽ ठण्डा लगै छै छतोपे
ह छत पे तो ठण्डा लागै छै काहेकि ओ मेघ बरसै छी ने जे इसीलिए होइ छी
ह ठीक कहै छै
मेघ जेना बर्से छि अही दिना तऽ जान तै छी से होइ छी उस दिन थोड़ा हवा बहै छी तो ठण्डा लागै छी
हँ आओर बतै छै ने मौसम मौसम आ के सब नीक छै
एकदम मने ठीक छै बड़ा नीक छै आमे सुने ख ली बहुत महंगा गयस हो गेल छी आबादी बहुत ज्यादा बढ़ गेल छी
हू बर तऽ गेले छई आओर बै छै ने साइकिल सब चला लै छै साइकिल मोटरसाइकिल सब
साइकिल चलावे में तऽ एनर्जी खर्च होइ छी तऽ उ अपन दम लगा के चलावे छी लेकिन अब बेच देल छी साइकिल काहे कि बाइक हो गेल मोटरसाइकिल हो गेल छी न तो अब उतना चलाबे के मन ह करै छी तऽ बेच देल छी काहे कि रखा रखा ऐसे खराब होइ छी
ककरासँ बेच लै छी अहाँके
अहाँके--ऐ मम्मी बेच रही थी ना मतलब एक कबारी बारी छी से तऽ एगो जा रहे थे बुजुर्ग आदमी तऽ वही पूछ रहे थे से ई बेच रहीछ है का छि तऽ मामी बोलैछी जे हँ बेच रहे है तऽ उहे खरीद लैइ छी आठ सौ रुप्आ दियए छिअइ
चलू अहाँके भी हमरो साइकिल बैटीक छई लगल
चै छिअई
बहुत पुरान सब खराब लगैछैइ जितना रूप दै छै सब बेच दै छै
केतना के बेचै छी कमसँ कम
हजार रुपआ छै छै
ठीके छिअई हि
बत छै ने अहाँके डीहाँल
क्या भाईजान रुक जाइये भाईजान ो चारि से हँ बोलै भाईजेन छी
कहै छै जे अहाँके साइकिल मे दू ल आबै छियै चलाने
न भाई जान छी की बनैछ न ओ पहिले एक लेंगरिये सीखै छी उसके बाद दू लेंगरिया सीखै छी उसके बाद सिटैया सीखै छी आहां कोई अई बताबै छी
हममे दूलंगरिये ने आबैछ एक ब हम सीै छी सीखै छी
अहाँके तो आबै छी मतलब अहाँके आबै छी कि सीधा दू लंगरिए सीखै छी
एक बार से तैयोऽ सीखै छियै
अ ते ऐसे न ने सीखे छी पहिले एक लेंगरिया सीखे छी मने बैलेंस बनाबे के सीखे छी ओकर बाद दू लेंगरिया दुनूरसे पोंडिल मारे के सीखे छी उस बाद सीखे छी सीट पे बैठ के चलने का ऐसे थोड़ी ने सीखे छी खराब हो जाइ छै
ह हमरााममे सीधा सीख
हँ
हँ
ई तऽ बड़ा मने ऐसे थोड़ा दिक्कत होइ छै काहेकि बाइचानंस बैलेंस न बनै छैन तऽ गिर उड़ जाइ छै सही बात कहै छी कि
ह सीख जाइ छै धीरे धीरे धीरे सीख जाइ छै
हँ लेकिन बहुत लोग सीख जाइ छै ऐसना करै छै तऽ हमनी बहुत पहिले तऽ बहुत तरसै छिय साइकिल हाके के लेल लेकिन अब न अइसे
हमरा जइसन छिय एगो लड़का ओकरा साईकिल चलाब नहि अबय छै
साइकिले न चलाय अबै छियै बड़ा खराब बात छियै इतऽ नाक काटे वाला बात छिय
अ कॉलेज चलय छि दिय अहाँके तऽ न गेले छी
हं ह आज के तऽ लड़की सब बाइक सीखे छियै तऽ लड़का हो के नाच सिखे छै तऽ का करे छिये ओ ओ सब के मेहदी लगा लेबे छ आलता लगा के सुत रहे के चाहे छिये घरे
ह्म नहि बोर्ड रहै छै ओ कहै छी चल सिखा दै छी तऽ नहि जाइ छी
हँ एगो आर इहो ले के आय छी तऽ ओ अब दिल्ली मे रहै छी ने तऽ ओ भी इहे करै छी उसको तो साइकिलो न आबै छी हकै छी
जह जाइ छी सब पैदल जाइ छै कहै छै कि सिखा दै छै
आ कहै छै न बाइक बैठला पता नहि काज नहि बड़ी डरै छियै कहै छै से न न बैठे छियै
ह कहै छीयै बार तू जे बड़का हो जाय छय तबे सीखय छए अब
आ ओ तऽर बोली छी ने से डिरी रहै छी ओ बहुत बड़का हो गेल छी लेकिन अभी भी न सिखै छी क क क सिखै छी न छी
डरपोक छै बहुत कोन चलाते चलाे सिखाय छै त हम भी सीखे छियै तऽ बहुत गिरे छियै हम तऽ साइकिले पर से कूद जाइ छीै मकई मेे चल जाइ छी गिरै छै
हँ ई तऽ बात छै फर्स्ट टाइम अह कहै छियै तऽ बहुत दिक्कत होइ छै बहु
तब गिय छै तऽ सा साइकिल छोड़ क फांग जाइ छै
हँ ई तऽ बातइ छै कभी कभी मुँह हाथ फूटि जाइ छै गिरे छै तऽ
बहुत गोड़ के ठोकले छै एक बेर दाहड़ आयल छियै ने इधर तऽ एगो लैका के मार देेले छियै लाते आ उ गिर गेल छै पानिये मे तऽ उ घरे ओढ़न ले के आबे छै ठीक
लेकिन का करै छै बचपन के बात ते अलग छियै
ह पहुचेमे बहुत मजा आबे छीये देखके बहुत
हाँ
आमम छै बङा खाय छै सुन्दर घाटमे
आम उदर की कितना रुपे किलो मिलै छी
चार रुपये मे अढ़ाइ किलो मीलै छी
अढ़ाइ किलो सौ रुपया बड़ी महंगा मिलै छीक इहाँ तऽ इहाँ तऽ दस रुपया मे डेढ़ किलो मिलै छै
चल यहाँके बरसात क झ
ह हम बड़ा नीक नीक लागे छै चलै छी अहाँके बात कर के बड़ा नीक लागै छी अपने अमी अब्बू जा अम्मी जान के मेेरे तरफ से नमस्कार बोल दीजी छी
ह्म ह